ई के अपन सबके टॉपिक रहत बात करे के क्रिकेट ठीक छै
ठीक छै ठीक छै
तऽ क्रिकेटके बारेमे हम ई कहय चाहब जे क्रिकेट जे छै ने जे आइ के समय मे विश्व के न अत्यन्त लोकप्रिय खेल एगो छै ई केवल ने एगो खेले नै छै बल्कि न करोड़ लोगो के भावना जे हो छै ने भावना छै जुनून छै विशेष रूपसँ हम ई कहय चाहब जे भारत मे क्रिकेट के एकदम धर्म के जेना सम्मान करै छै लोक खिलाड़ी सबके भगवान जेना पूजा करे छै क्रिकेट के बहुत पुराना इतिहास छै आब अहाँ हमरा बताबु किछो क्रिकेट के बारे मे
ई तऽ सही कहलिय क्रिकेट जे छै से लोकके मनोरञ्जनके साथ साथ अनुशासन सन्धेर टीम भावना आ नेतृत्व जेना सभ किछु महत्वपूर्ण गुणसभ सिखबै छै इएहे कारण छै क क्रिकेट आय भारत के सबस प्रिय खेल में से एगो बैन चुकल छै आ क्रिकेट के शुरुआत जे छै से सोलहवे शताब्दी मे भेल छलै से कि इंग्लैण्डमे भेल छलै आ धीरे धीरे जे ई खेल छै से दुनिया के अन्य देशोमे बहुत लोकप्रिय भऽ गेलै आ भारत में जे अंग्रेज छै से साल के दौरान अपना संगगे क्रिकेटो के लऽ के एले
बिलकुल बिलकुल आहँ सही कहलौं हम कनि क्रिकेटके न प्रकारके बारेमे बताबै छी क्रिकेटके कतेक प्रकार सब छै तऽ हम ई कह चाहब जे मुख्य रूप सँ जे छै नऽ से क्रिकेट के तीन गो प्रकार होइ एगो होइ छै टेस्ट क्रिकेट केट जैइमे जे‌ ना सबसँ पुराना आ पारम्परिक मेसऽ उ मानल जाय छै ई पांच दिन तक चलै छै छै जैयमे खिलाड़ी सब जे जे रहै छथिन जे अपन सहन शक्ति तकनीकी आओर धैर्य के परीक्षा करै छथिन एगो होइ छै फेरो ओ डी आइ ई जे होइ छै ने पचास ओवर के होइ छै अवसर मिलै छै पचास ओवर लेल आओर ओकर बाद होइये टी ट्वेंटी क्रिकेट ई जे होइये ई छोटा होइये और एगो तेज जे होइया फोर्मेट से वला होइया तऽ एकर ओवर सब जे होइया एकरा बीस गो ओवर मिलैये एहि सँ मनोरंजन खूब मिलै छै सब दखै मे आदमी के आब अहाँ हमरा बताबु किछो
ई बात तऽ अहाँ सही कहलियै क्रिकेट जे छै से दूगो टीम के बीच खेलल जाय वाला खेल छै अय मे हम कोइ चीज प्रत्येक टीम मे एगारह गो खिलाड़ी रहै छै खेल के जे मुख्य उद्देश्य होइ छै से दोसर टीम से अधिक रन बनेनाइ होइ छै ई खेल मे बल्ला गेंद विकेट के उपयोग कैल जाय छै एगो टीम जे होय छै से बल्लेबाजी करे छै तऽ ओहि टाइम पर दोसर टीम की करे छै गेंदबाजी करे छै आ क्षेत्र रक्षणो करै छै फल्डिंग जेकरा अपना सब कहै छियै आ ई ऐ मे जे समय छै से निर्धारित रहे छै आ ओभरो निर्धारित रहै छै समय मतलब निर्धारित ओवर आ समय विकेट के समाप्त होइ स पहिले दुनु टीम अपन अपन भूमिका बदलैत छी अन्त मे जे टीम अधिक रन बनबे छै वएह विजेता भऽ जाइ छै
बिलकुल अहाँ सही कहलौं हम ई कहऽ चाहब क्रिकेट के तऽ फायदो बहुत सारा होइ छै जेनाकि अहाँ बुझते हेबै क्रिकेट खेलेसँ ने आदमी के शरीर के और एगो मानसिक के बहुत बड़का विकास होइ छै एकर प्रमुख ने बहुत सारा लाभ होइ छै जेनाकि शरीर जे होइया ने से स्वस्थ रहैया अपन सबके मजबूत बनैया अपन सभके शरीर एहिसँ क्रिकेटसँ टीम वर्क के ने और अनुशासन सिखाबै के ई सब मिलै छै ईसभ एहिसँ आ आत्मविश्वासो आदमी के बहुत बढ़ै छै अहाँके ई मालुम यै मानसिक जे होय छै एक्रता सेहो एहिसँ बहुत ज्यादा विकसित होइ छै आओर की कहू जेनाहिते एकर बहुत सारा
फायदा छै तेनाहिते एहिमे चुनौतियो बहुत सारा होइ छै आब अहाँ हमरा किछो चुनौती के बारे मे बताबू
चुनौती मतलब क्रिकेटके नकारात्मक पक्ष छै इएह छै कि कइ बेर जे छै मैच फिक्सिंग भऽ जाइत छै अत्यधिक मतलब व्यसायिकरण के कारण जे होइ छै से खिलाड़ी सब के बीच मे अधिक दबाव भऽ जाय छै जेनाकि सबमे समस्या देखे के मिल जाय छै एक दोसर के बीच मे कनि तनाव देखे ला भऽ जाइ छै किछु लोग जे छै से क्रिकेट के कारण की करे छै अन्य खेलो के भी उपेक्षा करऽ लागे छै एहि दुआरे अवश्य छै कि क्रि केट के साथ साथ हॉकी फुटबॉल कबड्डी एथलीट इहो सब मे सामान्य महत्व देल जाय आ मतलब कहल जाय कि सब खेल एगो मनोरंजन के खेल छै तऽ एकरा उएह तरीकासँ देखल जाय
बिल्लुल आंहा सही कहलौ हम इ कऽह चाहब जे क्रिकेट जे छै केवल एगो शारीरिक क्षमता के आओर आत्मविश्वास के नहि होइ छै बल्कि ने ईसभ बहुत मानसिक सन्तुलन धैर्य रणनीति टीम वर्क सब एगो महत्वपूर्ण योग्यता सिख खाबै छै ई कारण होइ छै कि जे खेल ने उम्र के लोग उम्र से नहि मतलब होइ छै अहाँ देखैते हेबे क्रिकेट एहन खेल छै जे बच्चा से बच च से लऽ क आऔर बूढ़ से बूढ़ आदमी तक बहुत जादा क्रिकेटसँ लगाव राखै छथिन एगो क्रिकेट मैच नहि छूटय के चाही एतेक उ सब क्रिकेट के प्र प्राथमिकता दै छथिन अपन जीवनमे एतेक पसन्द होइ छै क्रिकेट लोकके आओर हम की कहू एकर मुख्य उपकरणसभ तऽ होइए बैट आ बॉल आ की कहे छै विकेट हेलमेट पैड ई सब जे होइया एहिमे ने कि बॉलर जे होइ छै हुनकर मेन उद्देश्य रहैत छै जे हम केना बॉल मारू जे बैटमन जे होइय ओ कमसँ कम रन बना पाबै ओर बैटमैन जे होइ छथिन बल्लेबाज बल्लेबे बल्लेबाज चाहै छथिन जे हम जादा से ज्यादा रन बनाबू आओर उएह जे कहबै विकेट कीपर ओ चाहैत रहै छथिन जे केना से केना हम के कैच पकड़ लिअ केहनो से केहनो जे हमर अपोजिट टीम के हमर उल्टा वाला जे टीम ये ओहि मे से आउट भऽ जाउ आब अहाँ हमरा बताबु किछो
हँ ई तऽ सही कहलियै ई सभ जे अहाँ कहलियै से सब बात तऽ सहिए छै आ ओना अहाँके ई पुछलियै क्रिकेटके जे भारतमे लोकप्रियता छै से खूब जादा छै इहो ले छै कि किएकि भारत जे छै से क्रिकेट के क्षेत्र मे अपन महान खिलाड़ी सब के जन्म देने छै बहुत खिलाड़ी जेनााकि भ गेलखिन सँ चिन तेन्दुलकर ओकरा क्रिकेट के भगवान कहल जाइ छै ओहिके बाद ओ अपन लम्बा करियर मे मतलब बहुत सारा विश्व रिकॉर्ड बनेलखिन महेन्द्र सिंह धोनी भेल जे अपन शानदार कप्तानी से जे छै से भारत के विश्व कप जीतेलखिन विराट कोहली भेलखिन जे ओ अपन बेहतरीन बल्लेबाजी या फिटनेस के लिए प्रसिद्ध छै ओहो क ते रिकार्ड विराट कोहली सचिनो के रिकॉर्ड सब तोड़लक ओहिके बाद जेना बहुत एहन भेल जेनाकि कपिल देव रोहित शर्मा जसप्रीत बुमरा एहन एहन सनक अन्य खेलाड़ी बहुत सारा आयल जे क्रिकेट के एगो नयका मतलब जाइ तक पहुँचेलक जे आओर अहाँ बताउ किछु
बिल्कुल अहाँ सही कहलहु हम तऽ ई कहय चाहब जे भविष्यमे जे छै यै ने से क्रिकेट के बहुत सारा विकसित होइ बाला यै बहुत अधिक ज्यादा विकसित हो हए बाला यै एकर नयका नयका फोर्मेट एकर टूर्नामेंट सामने आबे ये महिला के क्रिकेट खेले के ने गति जे ये से तेज भेल जा रहल ये बढ़ल जाय या आब एहन नै छै जे क्रिकेट क्रिकेट खाली एगो लड़का के गेम रहि गेल ये खेल रहि गेलियै ई लड़कियो के ओतबी ओतबीे छै आओर आब आ लड़कीसभ बढ़ि चढ़ि कऽ एहिमे अपन ई प्रस्तावना देख आब ई या हम ई कोब च क्रिकेट खेलाडी कोहब छही ब एगो गैम नै भावना जे छै ने से लाखो लोग के एक तरीका सँ जोड़े छै केहन बहुत एहन टी ट्वेंटी होइ या क्रिकेट मे जाहिमें कते सारा अलग अलग टीम बनैया आऔर हर आदमी के एगो ने एगो टीम पसन्द होइया आओर ओ टीम के सपोर्ट करै लेल ओ टिम के उम्म एते ओ सम मानै छथिन जे ओ सब एगो एगो ओकर मैच जे होइय से नहि छोड़ि सकै छथिन ओ एगो जीत जाइ छथिन ओ सब तऽ ओकरा सबसँ ज्यादा ओ सब खुशी मनाबै छथिन न ओ सब उत्साह मनाबै छथिन फटक्का छोड़ि कऽ आओर बहुत अन्य तरीका सँ अपन खुशी के व्यक्त करै छथिन जेकि बहुत मोन लागै छै आ क्रिकेट जे छै ई एगो एहन चीज ये जेकर कारण सब परिवार सब सङ्गे बैठ तऽ मनोरंजन करै छथिन और साथ मे नाश्ता के साथ साथ मनोरंजनो करै छथिन
बात तऽ अहाँ सेही कहलियै आइ के मतलब समय मे जे क्रिकेट छै से मनोरंजन के एगो बड़ा साधन बनि जे गेलैये टेलिविजन पर मोबाइल पर इंटरनेट पर के माध्यम से मतलब लोक के दुनिया के किसी भी कोने मे बैठ कऽ मैचके आनन्द लऽ लैय भारतमे अपने एगो आई पी एल होइए जे अहाँ कहलियै टीम के समर्थक सब सही कहलियै आई पी एल मे सब अपन अपन टीम के समर्थक कतन करैत रहैये आ दुनिया के मतलब लोकप्रिय सबस ज्यादा टी ट्वेंटी लोग मे से एक होइ छै टी ट्वेंटी वाला खेल मे एहिमे देश विदेश के खिलाड़ी आब कऽ भारत मे भाग लेय दर्शक के भऽ पूर मनोरंजन देय य आ ओहिके बाद इ मे जे युवा खेलाड़ी होइ छै से अपन प्रतिभा देखबे ला एकरा मतलब एक बड़ा मंच मिल जाय छै आ क्रिकेट के जे खेल छै से मतलब एकर अहो लेल बहुत फेमस यऽ जेकि एकर बहुत लाभ छै जे शारीरिक मानसिक दुनू स्वास्थ्य के बेहतर बनबै छै ई खेल एगो एहन खेल छै जे शरीर स्वस्थ राखे छै आर मतलब सहन शक्ति शक्ति के बढ़ावा दै छै आ मन के एकाग्र करै छै एहिसँ ज्यादा सबस जादा मतलब जे छै टीम भावना सहयोग तृत्व अनशासन आ एहि सभके मतलब जेहन गुणसभके विकास कऽ कऽ मतलब अंत मे अ इएह होइ छै मतलब बहुत सारा महत्वपूर्ण हिस्सा जे अपन खेलके जीवनमे छै ओहिमे एगो ई महत्वके रूपमे आ आवश्यक होइ छै
बिलकुल तऽ हम अन्तमे इएह कह चाहब निष्कर्ष के रूप मे जे क्रिकेट एगो एहन खेल छै ने जे लोग सब के जोड़े छै आ मनोरंजन के साथ साथ अनुशासन आओर मेहनत के संदेश दै छै ई खेल जे केबल एगो शारीरिक आओर विकास के सहायक नहि छै मानसिक आ सामाजिक विकास केओ एगो महत्वपूर्ण भूमिका निभाबै छै बुझलियै ई क्रिकेट जे छै से आनन्द दै छै आओर साथ साथ लोक के साथ जोड़े छै छै ओकर ओहिमे एगो बहुत महत्व राखै छै ठीक छै तऽ अपना सब राखै छी
राखै छी